नमस्कार
जी नमस्कार
सभ ठीक छै न
हँ सभ ठीक छै
आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहे छी जे लगभग प्रत्येक परिवार विद्यार्थी आ देशक भविष्य से जुड़ल छै हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर विस्तारसँ गप्प करय चाहैत छी कियाकि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करबाक माध्यम नहि बल्कि समाज निर्माणक आधार सेहो होइ छै
हँ बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनलहुँ वास्तवमे कोनो देशक भविष्य ओकर विद्यालय शिक्षा आ विद्यार्थी सबक गुणवत्ता पर निर्भर करैत छै
एक काल्हि हम सोचे छलहु जे शिक्षा व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहि बल्कि एहन नागरिक तैयार करनाइ होयबाक चाही जे सोचि सकै प्रश्न पूछि सकै आ समान सकारात्मक योगदान दे सकै
बिलकुल सही आ जे शिक्षा केवल जानकारी याद करबाक प्रक्रिया बनि जाय ओ अपन वास्तविक उद्देश्यसँ दूर जाइत छै
हमरा लागैत छै जे भारतमे बहुत पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी छथि मुदा कतेको बेर हुनका अपन क्षमता विकसित करबाक सेहो अवसर नहि भेट पाबैत छै
हँ ई एक गम्भीर चुनौती छै पर प्रतिभाके कमी नहि छै मुदा संसाधन मार्गदर्शन आ अवसर सामान उपलब्धताक एखनो एक पैघ प्रश्न छै
काल्हि हम एक विद्यार्थीक कहानी पढ़ैत छलु बहुत साधारण परिवार सँ आबि कऽ कठिन परिश्रम द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कैले। एहि प्रकार उदाहरण प्रेरणा दैत छै।
बिलकुल, एहन कहानी सभ साबित करैत छै जे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन सभसँ शक्तिशाली साधन बनि सकैत छै।
विद्यालय मे केवल गणित विज्ञान आ भाषा नहि बल्कि आलोचनात्मक सोच। प्रश्नात्मकता समस्या समधान क्षमता पर सेहो ध्यान देबाक चाही
सही कहलियै भविष्य तक दुनियामे केवल जानकारी पर्याप्त नहि होयत, बल्कि जानकारीक सही उपयोग करबाक चाही। क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होयत
काल्हि हम पढ़लियौ जे बहुतो देश शिक्षामे प्रयोग परियोजना आधारित अध्ययन आ व्यावहारिक अनुभव पर। अधिक जोर दैत छथिन
हँ, किएक तँ वास्तविक जीवनक समस्या केवल किताबक उत्तर सँ हल नहि होयत। होइत छै, ओहि लेल समझ, विश्लेषण आ अनुभवक आवश्यकता पड़ैत छै।
हमरा लगैत छै जे शिक्षकक भूमिका शिक्षक शिक्षा व्यवस्थाक केन्द्रमे होबाक चाही। किएक तँ ओ केवल पढ़बैत नहि छथि। बल्कि विद्यार्थीक सोच सेहो निर्माण करैत छथि।
बिलकुल एक प्रेरणादायक शिक्षक कतेको बेर विद्यार्थीक पूरा जीवन दिशा बदल सकेत
सच कहू तऽ शिक्षा आत्मविश्वास बीच बहुत गहिर सम्बन्ध छै, जखन विद्यार्थी सही शिक्षा प्राप्त करैत अछि, तखन ओ अपन क्षमता पर विश्वास करय लगैत अछि।
हाँ आत्मविश्वास सफलता लेल ओ ओतबे जरूरी छै जतबे ज्ञान।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे तकनीकी उपयोग शिक्षामे बहुत परिवर्तन अनल अछि। आब विद्यार्थी दुनियाभरक ज्ञान अपन मोबाइल या कम्प्यूटर पर प्राप्त कऽ सकैत छथि।
सही बात, डिजिटल शिक्षा ज्ञानक पहुँचके बहुत विस्तृत बना दैत छथि यद्यपि एकर संघ किछु चुनौती सेहो छथि।
हमरा लगे छै जे शिक्षामे तकनीक आ मानवीय मार्गदर्शन दुनूके संतुलन अवश्य होयबाक चाही।
बिल्कुल, मशीन जानकारी दऽ सकैत छै मुदा प्रेरणा, मूल्य आ मानवीय समाज शिक्षा आ समाज सँ सकैत छी।
बहुत नीक सँ चलि रहल छै, मुदा परीक्षा प्रणाली रटव संस्कृति, कौशल विकास आ भविष्यक शिक्षामे विस्तार सँ चर्चा करब।
हाँ, शिक्षा एहन विषय छै जाहि पर जतेक गहराई सँ विचार करबाक ओतेक अधिक सुधारक सम्भावना देखाइ देत।
जे शिक्षा व्यवस्था सही दिशा मे विकसित होइ तऽ देश आर्थिक सामाजिक आ वैज्ञानिक प्रगति सेहो बहुत तेज होय
बिल्कुल, शिक्षा केवल व्यक्तिक भविष्य नहि बदलैत। छै बल्कि पूरा रष्ट्र भविष्य निर्माण करैत छै
बिल्कुल परीक्षा प्रणाली पर चर्चा करब बहुत जरूरी छै कियाकि अधिकांश विद्यार्थीक जीवन एहि व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित होइत छै
हाँ काल्हि हम सोचैत छलु जे बहुत विद्यार्थी पूरा वर्ष सिखबाक आनन्द लेबाक बजाय केवल परीक्षामे अधिक अंक प्राप्त करबाक चिन्तामे लागल रहैत छथि
सही केलियै जखन शिक्षा केवल अंकक प्रतिस्पर्धा बनि जाइ छै तखन जिज्ञासा रचनात्मकता आ स्वतन्त्र सोच प्रभावित भइ सकै
हमरा लागत छै जे कतेको प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एहि कारण अपन क्षमता प्रतिष्ठिता नहि पाबैत छथि क्योंकि हुनकर कौशल परम परिक शिक्षा से अलग प्रकार होइत छै
बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थीक सिखबाक शैली रुचि आ क्षमता अलग अलग होइ छै मुदा बहुत बेर सभके एकहि मापदण्डसे आँकल जाइत छै
काल्हि हम एक शिक्षक विचार पढ़लहु ओ कहैत छलाह जे शिक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य केवल उत्तर याद करना नहि बल्कि सही प्रश्न पूछनाहि सिखनाइनि होयबाक चाही
ई बहुत गहरी बात ही विज्ञान शोध आ नवचार सब प्रश्न पूछबाक प्रवृति से शुरू होइ छै
हमरा लागत छै जे विद्यालय के मे कौशल विकास आ पर ओरा अधिक ध्यान देबाक आवश्यकता छै ताकि विद्यार्थी केवल प्रमाण पत्र नहि बल्कि वास्तविक क्षमता सेहो विकसित सकति
नेतृत्व समस्या समाधान रचनात्मकता सोच आ तकनीकी कौशल बहुत महत्वपूर्ण होयत
काल्हि हम पढ़ैत छलू जे दुनिया तेजी से बदलि रहल छै हम स्थिति मे शिक्षा व्यवस्था के सेहो समयक संग बदलैत रहबाक आवश्यकता छै
बिलकुल जे शिक्षा पुरान आवश्यकता अनुसार चलैत रहत आ दुनिया बदलि जायत तै विद्यार्थी वास्तविक चुनौती लेल तैयार नहि भए सकत
हमरा लागत छै जे रोजगार आ शिक्षा बीचक दूरी कम होबाक चाही ताकि विद्यार्थी पढ़ाई पूरा करैत करैत वास्तविक कार्य क्षेत्रक समाज विकसित
सही कहलियै व्यावहारिक अनुभव आ सिद्धान्तिक ज्ञान जखन एक संग जुड़ैत छै तखन सिखनाइ अधिक प्रभावी भए जाइत छै
सच कहूं तऽ बहुत विद्यार्थी विद्यालय छोड़ला बादो स्पष्ट नहि बुझि पाबैत छ छथि जे हुनका भविष्यमे कोन दिशा चुनबाक चाही
हँ एहि कारण करियर मार्गदर्शन आ व्यक्तिगत परामर्श शिक्षा व्यवस्थाक महत्वपूर्ण भाग होयबाक चाही
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे प्रत्येक बच्चामे कोनो न कोनो विशेष प्र तिभा अवश्य होइत छै मुदा शिक्षा व्यवस्था करते बस छै ओकर पहचान करब
बिल्कुल केओ विज्ञान मे उत्कर्ष हो सकैत छै केओ कला मे केओ खेल में आ किओ नेतृत्वमे
हमरा लागत छै जे भविष्यक आदर्श शिक्षा व्यवस्था ओहे होइत छै विद्यार्थीके तुलना दोसरसँ नहि बल्कि कि ओकर अपन प्रगतिसँ करियर
ई बहुत सुन्दर विचार छै एहि से विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़त आ अनावश्यक दबाव कम होएत
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा उच्च शिक्षा शोध नवाचार आ विश्व स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्थाक स्थिति पर ओरा विस्तार से चर्चा करब बाकी छै
हँ बिलकुल कियाकि शिक्षा केवल विद्यालय धरि सीमित विषय नहि छै बल्कि पूरा राष्ट्र विकास से जुड़ल मुद्दा छै
हमरा विश्वास छै जे शिक्षामे जिज्ञासा कौशल आ नवाचार के केंन्द्रमे रखल जाय भारत विश्व अग्रणी ज्ञान शक्ति बन नि सकैत छै
बिलकुल भारत मे प्रतिभाक कमी नहि छै आवश्यकता केवल सही दिशा अवसर आ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करबाक छै
तखन अगिला बार हम उच्च शिक्षा शोध संस्था वैज्ञानिक विकास आ भविष्यक शिक्षा क्रान्ति पर विस्तारसँ चर्चा करब
अवश्य ई चर्चा बहुत महत्वपूर्ण छै कियाक शिक्षे जो आधार छै जाई पर भविष्यक समाज आ राष्ट्र निर्माण होइत छै
आब हम उच्च शिक्षा पर विचार करयत चाहैत छी क्योंकि विद्यालयक शिक्षा पूरा भेला बाद विद्यार्थी सब अपन भविष्यक दिशा निर्धारित करबाक महत्व पूर्ण चरणमे प्रवेश करैत छथिन
बिलकुल उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करबाक माध्यम नहि बल्कि गहन ज्ञान ज्ञान शोध क्षमता आ व्यावसायिक दक्षता विकसित करबाक प्रक्रिया होइत छै
काल्हि हम सोचैत छलू जे बहुत विद्यार्थी केवल डिग्री लेल विश्वविद्यालय मे प्रवेश लैत छथिन मुदा हुनका अपन विषय वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहि करैत छै
सही कलियए जे विद्यार्थी अपन रुचि आ क्षमता अनुसार विषय च चयन करती तैँ हुनकर सिखबाक प्रक्रिया अधिक साल तक बैढ़ सकैत छै
हमरा लागत छै जे विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई करबाक स्तर नहि बल्कि विचार विमर्श शोध आ नवचारक केंन्द्र होयबाक चाही
बिलकुल विश्वक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सब एहि कारण प्रसिद्ध छथि कियाकि ओ केवल ज्ञान नहि बाँटै छथिन बल्कि नवा ज्ञानक निर्माण सेहो करै छथिन
खालियाम एक खेल पढ़लहुँ जहिमे कहल गेल छल जे शोध आ नवाचार कतेको देशक आर्थिक प्रगति मुख्य आधार बनी गेल छै
हँ जतेक अधिक शोध होयत ओतेक अधिक नवी तकनीक नवा उद्योग आ नवा अवसर उत्पन्न होयत
हमरा लागत छै जे भारत मे युवा जनसंख्या बहुत पैघ शक्ति छै एहि शक्ति के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आ शोध अवसर भेटैत देश तेजी से आगे बढ़ा सकैत छै
बिल्कुल युवा मस्तिष्कमे ऊर्जा जिज्ञासा आ नवाचारक क्षमता बहुत बहुँत अधिक होए छै
खाली हम वैज्ञानिक शोध बारेमे पढ पढ़ैत छलहुँ बहुतो महत्वपूर्ण खोज एहन वैज्ञानिकके सभ कहले जे पारम्परिक सोचसँ अगला विचार करबाक साहास
रखने छलाह
सही बात नवाचार अकसर ओहि लोकक द्वारा होइ छै जे प्रश्न पूछबाक आ स्थापित धारना समीक्षा करबाक अव साहस रखैत छथि
सच कहू तऽ विज्ञान चिकित्सा अभियंत्रण आ तकनीकिक क्षेत्र मे शोध मानव जीवन के निरन्तर बेहतर बनाबैत आबि रहल छै
हँ आ एहि कारण विश्वविद्यालय आ शोध संस्थान सबक भूमिका भविष्यमे आओर बढ़त
बिलकुल समाज समाजक जटिल समस्या सभक समाधान लेल विभिन्नत विषयक ज्ञान एक संग आवश्यक होइत छै
कली हम सोचे छलू जे आने वाला समय मे अन्त्र अन्तर विषयक अध्यन बहुत मो महत्वपूर्ण होयत जतय विभिन्न क्षेत्रक ज्ञान मिलिके नवा समाधान विकसित करत ठीक तब अब बादमे बात होयत
ठीक ठीक बादमे धन्यवाद